हँ की हल छै
ठीक छै अहाँ ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी और की सब भऽ रहल छै
नई किछ और अहाँ की करैत छी
हम तऽ किछु नहि कऽ रहल छीन अहीसँ बात कऽ रहल छी सुनलहुँ जे अहाँ राजनगर काले सब गेल छलहु घूमय लए
हँ हँ गेल छलौँ हेँ हम राज पैलेस गेल छलौँ हं घूमय लए बहुत नीक जगह छै गेल खेलौं हें घुमलों ए ओते छथिन मतलब गेलों पहिले शुरू शुरू तऽ काली जी के मंदिर छथिन पूरा मतलब संगमर के बनल छथिन एकदम बहुत बढ़िआ
हँ हँ हँ हँ
तऽ ओ मंदिर मे गेलों ओहि मंदिर मे मतलब अगर जरूरत पड़ल तऽ लोग शादियो विवाह करैत छै सब किछु होइ छै छल ओहि दिन हमसभ गेल छलहुँ तऽ एक आदमीके शादी होइ छलनि ये
हँ हँ
सेहो देखलहुँ आ फेर मंन्दिरो देखलहुँ ओहिके
अच्छा तऽ ई मधुबनिये मे ने छै
हँ राजनगरमे हमर सासुर छै राजनगरमे हं ओतै तऽ हमसभ गेल छलहु हँ हँ हँ हँ हँ
सुनै छीयै एकरा बारे मे कि ओत जे छै एगारह गो प्राचीन मंदिर के दुआरे एकरा जानल जानल जाइ छै किया तऽ ओतऽ एगारह प्रकार के मंदिर छै शायद मने हम गेल नहि छी हँ लेकिन हम सुनलहुँ है जे बड़ा नीक छै
हँ बहुत नीक ताहिके बाद काली मंदिर से निकलू तऽ एगो कामाख्याजी माताजी छथिन हुनकर मन्दिर छनि ओहो बड़ सुन्दर छ हुनकर मतलब ऊपर एनाके सीढ़ी जेना बनल छनि जैस कि ओई मंदिर मे पूजा कऽ क रानी न ऊपरे उपरे ऊपरे ऊपरे अपना महल जाइ छलखिन जे नीचा केओ हुनका देखनि नहि
ओ अच्छा ओ पूजा कऽ कऽ सीधे अपन शैन कक्ष मे चलि गेली
हँ हँ सीधा ऊपरे ऊपर कियकि नीचा से केओ देखनि नहि महारानीके ताहि दुआरे तऽ ओ बहुत पैघ सीढ़ी छै आ ओहिके नीच नीचा सेहो काहां दिन सीढ़ी बनल छै जेकि सीधा दरभंगा मे निकले छै मतलब ओ ओताई के लोक सब बतेलथि किओ किओ विशेष
हूं ह हूं हूं हूं हँ हम हु सुनलहुँ हे जेएह जे छै ओकरा जे एगो मन्दिर जे छै जकरा नवलकखा कहैया ओकरा जे छै नौ लाख चाँदी के सिक्काँ स बनल छै
हँ हँ नौ लाख नौ लाख के महल छै हं उएह तऽ महारानी के महल छलैन या
अच्छा
हँ हँ उएह मे जाइ छलखिन य ऊपरे ऊपरे ओहिदने जे केओ देखनि नहि हुनका
लेकिन लेकिन हँ शायद ई भूकम्प मे शायद अथियो भऽ गेलै ने
हँ कनि हँ बहुत बहुत आब तऽ म मतलब समय बहुत भऽ गेलै ने तऽ मतलब ओतेक नहि बढ़िआँ छथिन कनि एन्हर ओन्हर ढन मना गेल छथिन लेकिन तैयो ठीक ठाक छै मेंटिनेंसके कमी छै जंगल सभ कनि घना भऽ गेल छनि ओहिमे
हूं हूं हूं
बहुत तरह के बात भऽ गेल छै आ ताहि के बाद दुर्गा जी के मंदिर सेहो छथिन तऽ तऽ अपन दुर्गा पूजा भेल तऽ सभ खोँछ ओइंछ भरलथि
अच्छा
ह ह दुर्गा पूजा सब केलैथ आ बढ़िया से अपन होइ सब किछु आ तब एकटा हनुमानजी के मंदिर सेहो छनि बहुत मतलब विशाल छथिन हनुमानजी बहुत विशाल जेक भ भूकंप जे अहाँ कहलियै जे एखन भूकंप मे क्षति बात भेलै तऽ ओ हनुमान जी सेहो गिर गेल छलखिन य ओ भूकंप
अच्छा
हँ हँ लेकिन फेर हुनकर ओहने मूर्ति एहि बीचमे कुछ साल पहिले फेर सेम ह सेम ओहने बनायल गेले हेन
तऽ ई सरकार बनेलकै यए या फेर एतय के लोगसभ
नै नै सरकारे बुझाइ बनबेलखिन हे हँ हँ से बहुत नीक छै ओहने सेम मतलब जेहने गिरलखिन ओहने ओ गिरल जे छथिन सेहो छेबे करथिै ओनैते गिरले क्याकि ओ बहुत बिस साल छलखिन तऽ हुनका उठा नहि सकै छलनि य ताहि दुआरे आ बीच मे ताहिके बाद उएह हनुमान जी के मंदिर के मतलब बगल में बहुत बड़ झील छै जाहिमे अहाँ नौ से अथी सेहो होइ छै लोक नाव से अपन घूमल ह हँ हँ हँ नओ सब घूमल बहुत दू की पता न दू सो बीघा मे हँ हँ बहुटी हँ हँ हँ दू सो बीघामे मतलब छनि कहाँ दिन हुनकर एते तऽ लोग घुमियो नै पाबै छै बहुत
पंन्द्रह सौ अथी वर्गमीटर में फैलल मने बहुत ब एरिया छै शायद ते ने एगारह एगो एगारह गो प्राचीन मंन्दिर ओतऽ कहल जाइ छै जतय एगारह गो प्राचीन मंदिर छै जे कामेश्वर त राजा कामेश्वर सिंह बनबेने छलखिन हँ
हँ हँ हँ बहुत बहुत विशाल छथि ने बहुत जगह छै ओते मतलब घूमैत घूमैत आदमी थैक जाय छै एते मतलब सौंसे छै आओर मतलब हुनकर शैन कक्ष कचछ सब रानी के सेहो छनि ताहिके बाद कोहबर घर जे अपना सबके होइया से आओर उ आगन छनि आँगन मे अभी तक तुलसी जे छै आगन मे से छेबे करनि ओनाहिते सेहो सभ सभकिछु ओनाहिते छनि ओना अथी भऽ गेल छै आब टाइमो बहुत भऽ गेलै ने लेकिन तैयो जे जेना छै से सब छेबे करै बहुत नीक जगह छै हम त कहे छीे अहुूँ आब एक बेर मौका मिलत
जरूर जरूर अपन मिथिला के धरोहर छै एबाके छै कि एबे करबै सुनै छियै जिज्ञासा हमरो हमरो गाम गाम के बगले मे ते छै हमहुँ सब तऽ मधुबनीेये मे मे रहे छियै तऽ फेर ओकरे बगले मे छै कहियो भेटलै समय तऽ जरूर जेबै किया तऽ भााय हँ अपन अपन मिथिलाके पहचान ईसभ छै
बहुत बहुत आ बहुत नीक लागत आओर एतय सी‌आई। एस एफ के कैम्प सब सेहो छै मतलब ओहिके सुरक्षा के के लेल सबटा देल गेल छै कियकि मतलब आइ काल् देखे नहि छ ठीक नहि छै चोरी कते बढ़ि रहल छै क खनख ‌के‌की करतै केना ठीक छै ताहि दुरे सबकिछु ब व्यवस्था तऽ सबकिछु छै ओर अहाँ कतो गेल छलहु हे की नहि
हँ हमहूँ जे छै से दरभंगेके आसपास या उएह कहि सकैत छी जे खैर दरभंगा तऽ बहुत बेसी डेवलपमेन्ट भऽ चुल अइ एयरपोर्ट सब तऽ बुझले ई सब भऽ गेल छै ओहिके बाद म्यूजियम अय हँ म्यूजियम ऐ फेर ओहिके बाद मिथिला हाट ख बढ़िया खुजि गेल अ मने दिल्ली के पैटर्न पर एतो मिथिला हाट अय तऽ ओहो घूमे लायक के हँ मने अहाँसभ अपना सब पर्यटक पर्यटक जकाँ घुमि सकैत छी जेना सभ कहै छलै रे दरभंगा मे की छै किछु तऽ नहि छै लेकिन आब ओहि हिसाबसँ बहुत डेवलपमेंट छै तऽ अहाँ मिथिला हाट गेल छी
हँ मिथिला हाट तऽ हमहूँ गेल छलहुँ हेँ मिथिलो हाट बहुत बढ़ियां जगह अछि घुमय वला एकदम बढ़िया सबके लेल ओते मिथिला हाट तऽ बच्चो सब के लेल बहुत बढ़िया या हमर एगो बौआ ये तीन साल के ओकरो हम लग के गेल छलहुँ हेँ
नहि नहि ठीक केलहु हँ स्पेसियस छै ने बहुत बड़ का एरिया मे फैल छै ने ओतऽ बोटिंगो के सुविधा छै बहुत
बहुत बहुत हँ हमस तऽ और बच्चो सबके खेलय वाला छै ने बहुत बढ़िया छै सब किछु ठीक छै आ सब से बेस्ट तऽ ओ तऽ खाना ओ जे बनै छै हाथ से जे बना के चूल्हा पर देय छथिन ओ ते बहुत बढ़िया छै
हँ भनसाघर जकर नाम देने छिय ओ सब हँ ओहिमे तऽ सुन चारि प्रकार के अहाँके रोटी दैय आ ओहिमे जे छै से अहाँके वएह
हँ ओहिमे मकई के रोटी देत हँ हँ मकई के रोटी रोटी चावल के रोटी मड़ुआ के रोटी इह सब दै छै और मखान के खीर सेहो मिले छै हँ मखान के खीर
हँ हँ हँ ओतऽ जे छै से अहाँके मखान के खीर देत बड़ी दै तरुआ सब दै छै हँ क
आ ओ मेन छै ने चूल्हा पर बना कऽ अपना हाथ से ओ सब ख खुबै छै आ सब फैमिली मिल क जाय छै तऽ आओर मजा आबे छै ओइपर
पहिले तऽ ओ छलए भनसार एगो छोटा छिन मतलब फूस के किचन छलैया और बहुत डेवलपमेंट वाला नहि छलैया लेकिन बगलमे जे खुलि गेल हा भनसाघर ओ तऽ फुल डे सी अय ओ तऽ जबरदस्त अे ओ बला बहुत बेहतरीन हे हमसभ जे एक बेर गेल छलहुँ हेँ ने तऽ ओहिमे ई ई वला एते भनसाघर जे दोसर खूजल अइ ओ नहि छलै
अच्छा
लेकिन अहाँ लेकिन एहि बेर जे गेल छलौं हें तऽ भनसाघर सेहो खुज गेल गेले तऽ बड़ा मस्त अय फुल देसी गर्मियो लागल अपन चलि जाउ बगल मे सैलून अइ अगर अहाँके पार्लर के किछु कराबे के तऽ सैलूनो तऽ एत बगल मे कते सुन्दर
हँ सैलून तऽ छै लेकिन हम सब जे गेल छलौं तऽ ओ पुरने वाला भनसाघर छल आब नया के बारे मे तऽ अहीं बता सकैत छी ओ हमरा नहि पता
नहि नया वला बहुत बेहतरीन अय ओकर मने खाना के प्राइस कनि हाइ छै एहि दुआरे हाइ छै कि भाइयो मेन्टेन केने छै ए सी छै सब किछु छै बिजली के बिल ई ओ बहुत सारा चीज लगा कऽ ओकरा जे छै से अहाँके टैक्स तऽ वसूलबे करत न
हँ तब तऽ बहुत बढ़िआं भऽ गेल हेतै
हँ अहाँके सर्विस देत केओ तऽ अहाँके टैक्स वसूली करबे करत तई दुआरे ओ बढ़ियां अइ हूं जेना एतऽ चारि सौ निन्यानवे के थालीए पांच सौ के थालीए तेना ओइमे जे नौ सौ निन्यानवे एना टाइप के किछु बढ़ा कऽ
हँ तऽ व्यवस्थो ओ सब बढ़िआँ केने छथिन न तऽ व्यवस्था बढ़िआँ रहतै त कनी तऽ हाइ रहबे करतै हूं हूं तइ दुआरे हमसब तऽ गेलहुँ तऽ हं हम सभ गेलहुं तऽ अपन मस्त बोटिंग केलहुं सब मिलक आर त के बाद बच्चा के लेल एगो ट्रेन छलै ओहिमे बच्चा स्गे अपनो बैस गेलो एहि दुआरे क्याकि ओ बैसनइ छोट छै तऽ बैस नइ पाबै छै तऽ ओहि सङ्गे अपनो एन्जॉय करू खूब
हँ तइ दुआरे तऽ हमहुँसब बैस गेलहुँ हँ हमहूँ सब बैसल छलियै दु चलै छै न एकटा छलैथ टेडी टेडी जेका ट्रेन छला टॉय ट्रेन कहै एकरा सबके ओर एगो ट्रेन वाला ट्रेन छला त हमस कहलौं कथि ले हमस पैरे पैरे चलब तऽ हमहुँ सब पैसा देलहुं ओकरा आ हमहुं सब ओइ पर सवार भऽ गेलौ पूरा पूरा मिथिला हाट के पूरा लोकेशन के घुमा देलक आ बाहरियो बढ़िया छै एते दूर चक्कर लगाक के लोक थाइको जाइ छै न आ टाॅय ट्रेन पर चढ़िकय घुमि लिअ तऽ मजो आबै छै
बहुत बहुत मजा आबै छै आ तब बच्चा सब के लेल झूला उलाउल सेहो सब छै आब पैघो आदमी झूलेया अपन ओइमे मतलब बच्चा सब सङ्गे अपनो खूब खुशी मनाउ
हँ ओ गेलाके के बाद बच्चो खुश पेरेंट्सो खुश मतलब एक तरीका के आउटिंग भऽ जाइ छै खा खाय पियएके सब किछ के सुविधा घुमयके सुविधा सभकिछुके सुविधा छै तऽ नीक लागैत छै तऽ
हँ और सब किछु मतलब किछु नया नया चीजो देखेके मिलत जेनाकि आब किछ किछु लेबाके यऽ सेहो सब ओतऽ देखने रहियै एगो मतलब छोट छोट छोट छोट पिल्लो सब रहै छै बहुत मस्त बच्चा वाला ओहि पर फोटो टो बनल बहुत निक नीक चीज सब बिकायई छै बच्चा सब क च
क्राफ्ट क्राफ्ट कोर्ट और हस्तशिल्प के सब समान आ हा हाथो सब बनल कते सामान सब भेटैया जेना मिथिला पेंटि टिंग या सिक्की सिक्की से बनल देखे छियै सिक् की सब बनायल जे उत्पाद सब रहैया खादी के सामान ओतय भेंटैया तऽ बहुत सारा चीज सब छै लेकिन हम ओतयसँ मिथिला पेंटिंग वाला बैग लेने छलहुँ ह बहुत सुन्दर छला साइड बैग हं हमर हैडबैंड कह जे भाइ येल्लो कलर पेट क के बना कऽ दियौ तऽ खूब सुन्दर येलो कलर तऽ अपने लाइट कलर कनि होइ छै ओइपर जे बना कऽ देलकै बड सुन्दर साइड बैग छलै तऽ बहुत सुन्दर पैसा जे ओ सब चूँकि मेहनत करै छथिन हाथ से बनबै छथिन तऽ पैस जेए छै लेकिन बढ़िआ रहै छै सामान सब बढ़िआँ रहै छै
हँ किछ ने किछ बनवा लिय नीक रहै छै ने हाथ से बनल चीज के तऽ बात कते अलग होइ छै बहुत बढ़िया चीज छै आइ ने बहुत बढ़िया जगह छै देखियो आब हमस तऽ ऐ बीच मे नइ गेलों अहाँ जे कहलियै नवका भनसा घर देखियौ मौका मिललै तऽ फेर जेबै हमहुँ सब घूमय लए
तऽ हम जखन गेल छलहौं हँ ने तहन पुरान भनसाघर छला एहि बीच मे तऽ सुनने छलहुँ हें तऽ कोनो हादसो भऽ गेल छलैया पुरनका भनसा घर मे
अ हँ हँ हमहूँ सुनने छलियै ई चीज हँ
लेकिन सब ठीक छै ओ सब तऽ होइते रहै छै नॉर्मल चीज से लेकिन नवका भंसाघर बहुत सुन्दर छै
त
आ ओ जे छै बोटिंगके जे सुविधा अइ शिकारा पर बैसलै न शिकारा वोटिंग हँ ओ क
ह ओ तऽ ओमे तऽ बहुत मजा आबै छै एगो कि जे अहाँ अपने चलाउ पैर से और ओ वाला बहुत मजा छै दो आदमी दुनू